हलो
हा जय झूलेलाल भाभी
हा जय झूलेलाल
ॿियो शाम जी चांए वांए पी वरतव
बसि हाणे रखी हुई उथी हसि हाणे अॼु थोरो आलस पियो थिए।
अच्छा तहां चाय पी वरती मां सोचियो अॼु गॾिजी था मिली पियूं मां अचा पई तहां वटि
अरे! अड़े तव्हां अचो न मां पाण रखी आ सिम ते वधाए थी छॾा ॿ टे कोप अना करे थी छॾांस न न अञा रखी आ गैस ते चओमाव न अञा हाणे उथी हसि अॼु आलसि पोइ थिए थोरो।
अच्छा अच्छा
हा अचो पाण सुठो आ पाण अचो त गॾजी पियऊं था चाय वेही करे थोड़ी गपशप बि कंदासीं।
हा
हम्म।
पो मुंजी हिकड़ी साहिड़ी आहे भाभी हुन हुन खे कोई फ्लैट रेंट ते खपे तहां कुछ ॼाण आहे फ्लैटन जी
अच्छा।
असांजो उनजो बजट आए पंद्रहवां सां वीह हज़ार जे विच में
अच्छा त ईअं मकान हुजे त उहो हले?
हा कुछ बि बाक़ी साफ़ सुथरो सुवि याने कि मार्केट पासे में हुजे हुनखे छोकी नंढा ॿार आहिनि न त हुनखे लॻे तो कि परे परे कुछ न सब फैसिलिटी हुजे आसे- पासे जीअं भाॼियूं अऊं थोड़ी ग्रोसरी व्रोसरी जो दुकान हुजे कोई अहिड़ो एरियो ॼाणंदा आयो।
हा हा असांजे वेझो ई आ असां जहि एरिए में रहूं ता न उते किराए ते इलाही माण्हूं रहंदा इन बस इहो आ इ फ्लैट कान तई मकान आइन मकान में ठाहे हेठि मथे जीअं हाणे हेठ हिकु भाभी रहे ती पाण मकान मालिक अऊं हुन किराये ते चाणंदी आ उहा हाणे हुनजो किरायेदार वेठल हुयस उओ वयो हली शिफ्ट थी वियस ॿाहिरां आया हुया पो
अच्छा अच्छा केतरे केतरा रूम आइन उन में?
हुनखे अथस ई इये ॿ ॿ रूम तस हिक हॉल तस रंधणो तस अऊं हिक स्टोर रूम अऊं हिक बालकनी
अऊं बाथरूम अटेच आइन रूम सां?
हा हा ॿिनींन बाथरूमन में ॿई बाथरूम तस! कमरा अथस न हुनमें ॿिनीं कमरन में ॿ बाथरूम आ!
अच्छा अटैच आइन?
हा अटैच अटैच!
हा हुनखे ईअं ई खपन!
अच्छा!
अऊं डाइनिंग एरिया आए जिथे रोटी खाए खाएबी आ?
अंडोस हिकड़ो हींअ ठयल तस जाते हिक नंढणी सी डाइनिंग टेबल पेजी वञे!
अच्छा फर्निशड आए फर्निचर खणी अचणो पवंदो की फर्निशड तस?
न न फर्नीचर ॾिस कॿट त ठयल तस दीदी कॿट ठयल पिया तन हुनन जा सुठो ठयल तस अऊं बाक़ी इहो आ की न बाक़ी उहो जेके सोफ़ा डाइनिंग टेबल इये सब त पाण सां गॾ खणी अचणा पवंदस न! इयो सब न प्रोवाइड कंदस उवे छोकी उहो फ्लैटन में मिलंदो आ मकानन में न मिलंदो आ दीदी!
उवे ॿिए शहर मां अचन ता न जीअं हुनन खे जॉब आहे त ट्रांसफर थींदो आहे न त मूंखे चई फोन ते की कुछ कोई मिले त ॿुधाए त ट्रांसफर वारा आइन!
अच्छा त असांजे हिते ईअं फ्लैट बि आइन पो फ्लैट मिलंदस पो मकान वरी न मिलंदस! पो फ्लैटन में बि मिली वेंदा किराए ते! अगर हुनखे फ्लैट पसंद हुजेस त चओ त मां फ्लैट में ॻाल कढी ॾिसांस!
हा हे हुनखे ईअं ई खपे फ्लैट में की रेडी टू शिफ्ट जीअं! बस कपिड़ा खणी अचो अऊं बासण फिर सब जीअं फ्लैट में वेंदा आइन न!
हा हा सम्झी वियस सम्झी वियस जेको तव्हां चवण ता चायो! हा जीअं अॼुकल सब फर्निशड मिले तो ए सी फ्रिज टी वी सब लॻल अचन तियूं पयूं हा हा!
हम्म्!
उहो आहे फ्लैट आहे उते माण्हू जंहिंजा बि ॿाहिरां ईंदा आहिनि न ट्रांसफर थींदा रहंदा आहिनि त हुननि हिकिड़ो अहिड़े फ्लैटनि में ठाहिया अथनि त पोइ उहो मां तव्हांखे पुछी करे ॿुधाई बाक़ी हाणे हुनज जो रेंट मुंहिंजे ख़्याल सां वीह सां ॿावीह थी वञे त हलंदो?
हा हा हंलदो बस हुनखे त चई लॻे तो बस सुविधाऊं सभु हुजनि अउ कमाईंदा त ॿई जाल मुरसु आहिनि न!
हा हा न न हुते त सोसाइटी सुठी ठहियल अथसि!
हा त पेसन जी न आए ॿई जाल मुरस मुरस कमाईनदा आईन। त पैसे जी ई न आहे बस हुंके हा हा ॿई जणा कमाईंदा आहिनि!
हा हा त पोइ ठीकु आहे न! उ अगरि किराए जो न अथनि की बजट अहिड़ो ॿावीह हज़ारे में त ख़ैर मिली वेंदसि आराम सां! अऊ फ्लैट उए वेल फर्निशड ठहियल आहिनि!
हम्म ईअं ई खप।
अच्छा
अऊ गार्ड वार्ड गार्ड जी फैसिलिटी हूंदी ॿाहिर फ्लैटन जे?
हा हा हा ॿ गेट तन ॿिनन गेटन ते गार्ड वेठा आहिन। हेठ ॿार खेॾण जे लाइ नंढो सो पार्क बि ठयल आ।
खेॾण जी बि जॻह अथई अंदर?
हा हा बुल्कुल जीअं सोसाइटी थींदी आ न अंदर पूरो सब थन सब मंदर भी ठेहयल आ और इ पार्क ठेहयल आ जिम आ।
हा त तमाम सुठो आ एहिड़ो इ त खपे हुनखे।
हा बाक़ी हा पूल न तन स्विमिंग पूल न मिलंदन।
न न हुन हू त हूअ ई ऑफिस निकरी वेंदा आहिन ॾहें वॻे सुबुह जो पूल छा कंदा। ऊअं ई जॾहिं आउटिंग ते वेंदा त रिसोर्ट वन। उअ ई हुते ई वेंदा।
हा छोकी ट्रांस्पोर्ट वारा अलाए हिनन जो थींदो रहंदो तन हिक। हां ॿेए शहर वे वेझो। पवंदा ई रहंदो तन त ईअं करन न भले घुमी फिरी अचन ॿे हंद अऊ बाक़ी हिते पूल वग़ैरह जी सुविधा कान तन बाक़ी बाज़ार पासे में आ।
जी
हा बाज़ार पासे में तस कपड़ो लटो जीअं खपेन।
हा अउ ग्रोसरी जीअं दालुन वालुन जी दू कान आ खीर।
हा किराने जी दुकान उहे बि वेझो ई आ मतलब फ्लैटन खे ॿाहिर निक निकरंदे सोसाइटी खां
उ ॿट्रे दुकानियूं लाइन सां आहीन जीअं खीर थी वियो ब्रेड थी वियो। इहे सब हुते आसानी सां मिली वेंदो आ।
सही आहे
हा
हिकु दफ़ो तां सुठी तरह पुछी
हा अउ अॼकल्ह ऑनलाइन बि ॾाढी सुविधा मिली वई त पंजे मिंटे में डिलीवरी मिली वेंदन।
हा
हा अॼकल्ह हे निकता न आहिन इहे छा चइबो आ बलिंकिट जमेटो और हे जैपटो इहे नया नया एप निकता आहिन न।
हा हा हिनन जी बि त सुविधा आहे ख़ैर।
हा त उहो घर वेठे ॿि सॼो सामान तव्हांखे ॾई वेंदा। फ्री डिलीवरी त हाणें त डिलीवरी ॿि हटाए छॾींतन सौ रुपए खां मत्थे अगर कोई सामान घुराए त फ्री डिलीवरी मिले ती पई।
हम्म त किरायो कीअं? टिन महिनन जो वठन्दा की हिक हिक महीने जो वठन्दा?
न न हो ट्रे महीनन जो किरायो वठंदव इकट्ठो शुरूआत में हा शुरूआत में पो भले महींने महींने ॼो वठंदव हाली जीअं नया नया आहिन न त पहिरें ट्रिं महीनन जो भराए वठंदा।
अच्छा अच्छा
अऊं बाकी जो जेको एग्रीमेंट साइन कंदा आइन, अॼुकल्ह जेको एग्रीमेंट साइन थिए तो किराए ते
हा हा।
हा, त पो मतिलबु ईयो आ कि साल साल खण में ॾह परसेंट अलाए केतिरा परसेंट मतलब उहो ॿुधाईंदस
शुरू में एग्रीमेंट ठाहींदो न कि साल ॼो, ॼो
साल ॼो, हा साल में वधंदा थोड़ा बहुत पेसा, अलाए केतिरा परर्सेंट हाणें जोड़ंदा आहिन उहे।
मां चयो ॾेखारण तां ॿि अचे् ॻाल्हायो तहां उन सां।
हा, हा त हुते ईअं तसीं अ ओ दीदी उते ीअ हा
हां जी? मां सम्झमि न छा था चव चवणु चायो तहां? हलो। हलो हलो। आवाज़ नथी अचे तहांजी! हलो! हलो- हलो। हलो। आवाज़ु नथी अच्चे तवहांजी दीदी। हलो? हलो पो ठीकु आए पांण तव्हां ॻाल्हाए करे पो जेको हुजे मुखे ॿुधाइजो। हलो?